हा जय झूलेलाल भेण।
जय- जय झूलेलाल, ॿियो कहिड़ो हालु तव?
हा बढ़िया।
अउं काथां ता ॻाल्हायूं, बढ़िया काथां ता ॻाल्हायो?
असां एम पी शहडोल मां।
अच्छा -अच्छा मां दिल्ली मां ती ॻाल्हायां।
अच्छा दिल्लीअ मां बढ़िया दिल्लीअ मां त मुंहिंजे चङीनि भेनरुनि खां ॻाल्हाइणु थियो आ।
अच्छा हा दिल्ली जा माण्हू वधीक ता करनि कम।
हा, दिल्ली जा जातां काथाऊं जा ता करन मूंखे अजमेर मां ॾाढी कॉलियूं
दिल्लीअ में त हाणे चालीहे जी तैयारी शुरू थी वई आ नी जेक को चालीह ॾींहंनि जो हूंदो आ, त सभु मिलनि ई था मंदिर में हिक ॿिए खे ॿुधायूं था असां। की असां कयूं था त हो बि ता करन। सभु ता करनि, हा सुठो आ नी सभु हा, तव्हां ॿुधायो तो आसे पासे थींदो आ चालीहो?
हा हा, चालीहो थींदो आ न बढ़िया थींदो आ।
अच्छा ॿहिराणो वग़ैरह बि ठाहींदा आहियो?
हा बहिराणों निकिरंदो आ न।
हा असां त रोज़् ‌‌ ठाहींदा आहियूं मंदिर में बहिराणो न रोज़ चालीह ॾींहं ही।
अच्छा, ॾाढो बढ़िया तहां वटि वटु मतिलबु चङे हुन सां मन्हायो वंञिंबो आ सुठे तरीक़े। के सां अञां बि धूम -धाम सां।
जे, असांजे पासे झूलेलाल मंदिर बि तमामु आहिनि सभिनि मंदरनि में ठईंदो आ।
अच्छा- अच्छा कहिड़ी कॉलोनीअ में रहंदा आहियो?
असां त पंजाबी बाग एरिया में रहिंदा आहियूं।
अच्छा मुंजी सौट्रि रहंदी आ न।
अच्छा, केड़े पासे दिल्लीअ में?
मुंजी शालीमार बाग।
हा शालीमार बाग में पहले वेंदा हुयासीं, हुते मासियूं रहंदियूं आहिनि मुंहिंजी। सभु मासियूं भाभी इलाही, पापा जी बुआ बि उतेई रहिंदी आ। शालीमार में बि इलाही सुठो थींदो आ। उते बि इल्हाई वड्डो झूलेलाल मंदिर आ।
म हुनजो पुट्रु हो अथसि न इन में सिंधी इन में समाज में। जुड़ियल, अंउं सेवा में।
छा नालो तन?
चंगलानीअ सां तनि चंग छंगलानी।
न न न नालो- नालो- नालो।
अ श शंकर छंगलानी जीजाजीअ जो।
अच्छा- अच्छा त मुंजा कज़न हुननि खे जानदा हूंदा हो बि सेवा में आहिन हुत ते मंदिर में नी।
फैक्ट्री आ उन्हनि जी स्केल अंउं इह्यो सामान ठाहिंण जी, स्केल जोमेट्री बॉक्स न थींदा हिनि इह्ये जेके। चांदो, स्केल।
अच्छा- अच्छा -अच्छा- अच्छा -अच्छा। सही आ वरी त मुखे नंबर, मुखे नंबर व्हाट्सप्प करे छडि जो मुखे नंबर व्हटसप्प। करे छॾिजो, असांजी स्टेशनरीअ जी दुकानु आ मुंजे भाउ जी हुनखांई वठ - - वठिदासे वरी सामान हुनन खांई वठी वठिदासे - -
अच्छा हा - -
हा ॿियो छा, हिअंई लिंक जेको लिंक ठही वेंदो आ नी हीअं। बिज़नेस जो बि, मुंजो भाउ स्टेशनरी जो तो करी नी - -
किस कीअं तो जुड़े पियो मतिलब हिक ॿिए सां जुड़ाव तो - - थी वंञें, बिजिनेस जे तौर सां बि अंउं हुंअ बि - -
हा असां हुनन खां वठी वठिदासीं छोकी असां होलसेल करण जी सोच - - चऊं ता हूअं त रिटेल ई केंदा आहियूं अञां ताईं बट भा सोचे तो होलसेल बि कयूं ॿई। भई थोडो वधीक क बणायूं कमु अ व तव्हांजो स्केलनि जो कमु आ ओ दिल्लीअ वारनि जो, त हुननि जो नंम्बरु ॾेई छॾजो वाट्सप करे छॾिजो मूंखे।
हा
असां उननि खां ई वठंदासीं असांजो बि फ़ाइदो थींदो उननि जो बि थींदो।
हा हा भाई भाई ॿियो छा। सिंधिनि जो प्यार ई अलॻि आ न।
हा उह त आहे हूअ मुंहिंजा भा भावर बि सुञाणींदा हूंदा मासीअ जा पुट बि - -
अगर तहांजो इहो कमु तव न त ज़रूरु सुञाणींदा हूंदा।
हा न न उह मंदिर में बि हुननि जी आहे, लंगर में बि ल
नवीन नालो तस वॾे पुट जो, नवीन नालो तस। नवीन। उहो ॾाढो मतिलबु सेवा में जुड़ियल आ, वॾी नूंहं जीआ नालो तस
अच्छा त मो मूं मुंहिंजे भावरनु खे सुञाणींदी हूंदी उमेश खे म हुनखे संदीप खे मुंहिंजी बड़ी मासी आ ॿेबी नालो तनि हुननि जो शोभा हुननि खे बि सुंझाणींदी हूंदी वरी।
हा, इन ग्रुप में ॾिसो केॾो मतिलबु की हो हिकु ॿेए सां ॻाल्हाए ॻाल्हाए सभु हिकु ॿिए खे ॿुधाइन ता हिकु ॿिए खे न त जोड़न ता केॾो बढ़िया तो लॻे पियो।
सई हूस ठीकु ता चओ।
हूं
चओ मतिलबु सुठो आ असां ॼेको पहिरे जानींदा न हुया अहिड़े अहिड़े शहरनु जो नाम ॿुधियो आ फोनु ते असांखे ख़बर बि न हुयो अहिड़ो अहिड़ो शहर बि आहे।
हा मुंहिंजी भेण ई मतिलबु मां चां ती न मुंहिंजी भेण ई मतिलबु की चवंदी आ न सौट आ मतिलबु सॻी भेण कान्हे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
सौट आ त चवंदी आ न त भई का थे वञी करे रही आई न रह रहंदी आहीं जो असां न ॿुधियो आ न कॾहिं अऊं कॾहिं अचणु बि न थींदो आ।
- - - हा हो ई त, हो ई त, हो ई त चवां ती मां। एॾा एॾा शहरनु जा नाला ॿुधिया आहिन असां कॾी ज़िंदगी में ॿुधियो ई न आय
हा उहो ई त हिन ग्रुप असां इहो त फ़ाइदो आ न त शहरन जा नाला माण्हुन खां ॻाल्हाइणु प्यार सभु हो तो थे हाणे बि हिकु भईया सां ॻाल्हायो न अधु कलाकु पहले, उ हितां ई पिया ॻाल्हाइन दिल्ली दिल्लीअ मां, हा उहे बि ॾाढो बढ़िया तरी कंहिंसां ॻाल्हाइनि पिया, शायदि उमिर वॾी उमिरि जा हुया।
हा दिल्ली में बि तमामु माण्हू, ता करनि हाणे मां पांजे मासण खे बि जॉइन कयो करयायो मां की तव्हां बि कयो जोइन पो चवंदा आहिन हा हल मां बि थो कयां। मां चयो असांखे ई कॉल कंदा आयो ॾींहं में ॿ बार असांखे ई कदा कयो असां ई ॻाल्हाईंदासीं पाण में ई।
हा हा सही आ न ॿियो छा? हुनन जो बि मतलब सुठो टाइम पास बि थी वेंदो ऐं छा आहे न ॻाल्हाए करे इअ नॉलेज बि वधंदी आ।
नॉलेज बि असांखे जीअं सिंधी दिल्लीअ में असां घट ॻाल्हाईंदा आहियूं छा त हिन हि हिंदी वधीक हलदी आ। त असांजी बि सिंधी इम्प्रूव थी थिए असां फ़ोनन ते ॻाल्हायूं था नी सभिन खां। असां त घर में बि हिंदी में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं। बटे सुठो आ, पर मुखे न सुठो लॻयो हे हिन करे था करन कीअं सिंधी लैंग्वेज खे प्रमोट था कयन करन था अॻते। बाक़ी सुठो आ, असांखे बि सिंधी में ई ॻाल्हाइणो खपे पांजे में बि छो बाहर ॾिसो पंजाबी-पंजाबी में था ॻाल्हाइन हा मुसलमान पंहिंजी भाषा में था ॻाल्हाइन। आऊं हे बि जात जा हूंदा आहिन जीअं मराठी हूंदा आहिन। यां बिहारी हूंदा आहिन सभ पंहिंजी पंहिंजी भाषा में था ॻाल्हाइन। असां ई हिंदी में ॻाल्हायूं था हिक ॿिए खां त हे बि सही आ की सिंधी में ई ॻाल्हाइणो खपे नी की असांखे सम्झ ई न ईंदो आ, असांजे साम्हूं ॻाल्हाईंदा आहिन। असां त कुछ बि ॻाल्ह कंदा आहियूं सम्झी वेंदा आहिन सभ।
हा छा था ॻाल्हाइन पया सही था चओ असां हाणे ॿारन की असां त मतलब घर में मां त ॻाल्हाईंदी आहियां सिंधी हिनन खां पर ॿार नथा ॻाल्हाइन न
उहई त असांजे त वरी वॾा बि नथा ॻाल्हाइन। ई ॿारन खे स ई त अचे ॻालाइन ही न था न वडा त ॻालाइन न नंढा था ॻालाइन हाणे हिन फो छा मुंहिंजी धीउ खे त हेॾो मज़ो अची वियो घर में बि सिंधी टुटी फूटी थी ॻाल्हाए।
त उनसां पाण सिखी अञा वेंदी।
हा अउ हो मुंजे अ कर कज़न आहे सोठ आ मुंजो चाचीअ जो पुट हुनजा त नंढा आहिन जाम ॿार। अ पहिरे में उ नर्स वेठा हुजन साण वेयाी रहंदा आहिन असां सिंधी में ॻाल्हायूं था त हुनन खे मज़ो थो अचे ओ सोचन था अलाए छा था करे छा था करन हुन जी धीअ त ओ पुट ॿार बार छा था मतलब हिंदी में था चवन कि छा था कयो छा था कयो? असांखे ख़बर सम्झ ई नथो अचे। छा था कयो हिन ओ नंढो सो आ नर्सरीअ में पल्लव गाईंदो आ पूरो पल्लव पूरो ईंदो थस। पर सिंधी में ॻाल्हाइण नथो अचेस हुनखे मंदिर वेंदा आयूं नी। चालीहे चालीहे में ॿार अॼकल्ह कैच करे वठंदा आहिन सभ शयूं जल्दी। त पलो पूरो पूरो याद थस आरती बि याद थस हो बाबा बजण दयाल दुखड़ा कट प्ण दयाल हो बि पूरी याद तस ॻाईंदो आ घर में बि।
अच्छा
हा, हुनजे भाउ जी थी आ लव मैरिज पंजाबीन में। त फंक्शन में वयो हुयो। ॿ टे ॾींहं जो जीअं थींदो आह।, हुन स्टे कयो हुयो हुते। भई मेहदी, इ हो त हुते वेही करे बोर पियो थिए त ईअं पांजे में ई ॻाइण लॻी वियो पल्लो, त सभु हैरान थी विया। चवंदा आहिन नर्सरीअ में आ और एड़ो मतलबु पंहिंजी भाषा में एड़ो सुठो पल्लो ॻाइनि था सभु इलाही तारीफ़ कई। हुनजी पुट जी हा हा उह चईंदो आ, माड़े मूंखे सिंधी त ईंदी न आहे ॻाल्हाइणी, हुन तारीफ़ वटी आयो आहे पल्लो ॻाए करे। पल्लो गाए करे, उह बि चंइंदा न हां हा, अंउ मुंजी चाचीअ जो पुटु बि ख़ुश थी वियो, ॿुधाए पियो सभिन खे, मां चयो सुठी ॻाल्हि आ। कि उते हो क पूरो पल्लो ॻाए आयो आ, मुंहिंजी ॿेड़ी अथई व च सीर ते, उहो वारो पूरो पल्लो आया ह हुते बिना रुके त मंदिर में रोज चालीहे में गाई इंदा आहियूं, चंड वारे दिन बि वेंदा आहियूं। त ॻाईंदा आहियूं पल्ला त ॿारनि खे उहो थी वेंदो आ नी।
हा- हा, न त इयो इहो ॾिसो तहां वठी था वंञो ॿारनि खे, ॿार हलन था त ॾिसो मतिलबु अॻिते हुनन खे उहो थी थिए न भई हा भई ॻायूं कयूं। अ वंञू मंद झूलेलाल मंदिर में। अंउ हिते वरी मुंहिंजा ॿार त ॿुधण जी नथा करन पिया।
मुंजी धीउ न हलदी आहे, कॾि कॾि हलदी आहे, पढ़ंनो आहे यां पढ़दी न आहे त बहानो ठाहींदी आ पढ़नो आ मूंखे। हो त नंढा नंढा आहिन नी, हुनन के ऑप्शन ना आहे घर में अकेलो छॾण जो, उन्हनि खे त अचणो ई पइंदो।
हा
बाक़ी वॾा थी वेंदा आहिन ॿार त उ नखरा कंदा आहिन, असां नथा वञूं, असां नथा हलूं।
हाणे हीअ फोन बि मुंहिंजे बेटे जी आ न, त चई न मां न न ॻालदमि सिंधीअ में, मूंखे न ईंदी आ, चयोमांस चङो मां ई थी कयां छोकि मुंहिंजो त वरी थी वियो मुंहिंजी मोबाइल में त कंप्लीट।
अच्छा- अच्छा, सही आ, ॿियो छा सभिन जे नंबर सां कयो।
हा त मां चयो कि न तहां ईअं पाण सिखंदे, ॾाढो चयोमांसि ईअं। थोङो सो ॻाल्हाइण शुरू त कर, चंई मां मां न, त ॿियनि सां छा ॻाल्हाईंदमि, मां चयो ॿिया कीअं, सिंधी पंहिंजा ई थींदा आहिन।
सही ॻाल आ, हो गानो आ नी, दुुनिया जे हर हिस्से में सिंधी तुंहिंजो वजूदु आहें। हो सिंधी बाणी बोरी वारो गानो, हुनमें लाइन आहें न सिंधीअ सांजी बोली, मिठड़ी असांजी बोली, हां। हिननमें लाइन आ और हाणे सभिन खां इंअ एप जे थ्रू ॻाल्हायूं था त ख़बर बि थो पए कि सही लाइन आ उहो। वाकई दुनिया जे हर हिस्से में आहिन सिंधी।
सिंधी हर जॻह ते आहिन। हां हर जॻहे ते आहिनि अऊं सिंधी ऐन पाण में ॻाल्हाए करे पंहिंजो हालु अहिवालु वठी अऊं अञा त ओ सुठो भी तो लॻे न इहो।
हा मतिलब हो मां हो ई पांजी धीअ खे चयां पई मां चओ हे गानो आ भॼन आ जेको बि मतिलबु गाइणो आ सिंधी असांजी ॿोली हे इलाही सुठो छोकिरी ॻाईंदी आ। हो ओ सुठो लगदो असां ॿुधदा आहियूं इलाही, गानो उन जी अवाज़ सुठी लगदी आ असां खे। त इए वरी लाइन ईंदी हुई न, त ॿार खिलदा हुया असां जा। घर में त मां चयो हाणे ॾिस हाणे लगे तो न हे वारी लाइन, दुनिया जे हर हिसे में सिंधी तुंहिंजो वजूद आहे। मां चयो ॾिस अलाए कहिड़ी कहिड़ी सिटी में था रहिनि। कहिड़े -कहिड़े शहर में इन। ता रहिन सभु हाणे ख़बर थी पए नी, हाणे ख़बर थी पए त
जो असांखे लॻंदो आ की हुते सिंधी न हूंदा पर हीअं ॻाल्हाइण जे थ्रू पतो थो पए की हा भई सिंधी जाते काथे आहिन। बसि छा आहे की अॻिते मतलबु वधी चढ़ी करे हाणे ॻाल्हाइण शुरू करु।